हेलो की सखी की हाल अहाँ के कि हाल चाल है
सब ठीक छै सखी अपन अहाँ के कि हाल चाल छै
अहाँ के भी हाल चाल सभ निक छै सखी आ और भोजन पाइन के व्यवस्था हो गेल छै
हँ सखी भोजन पवा पा्इन के व्यवस्था हो रहल छै
जी तऽ कोनची कोनची भोजन पक
हँ भोजन बनाएल छियै हमे अ तनी कढ़ी आ चावल बनाइ छियै आज
जी आ नाश्ता हो गेल छै सखी
हँ सखी नश्ता दसे बजे हो गेलल छै सखी
गर्मी आर के त समझ मे सब सवेरे उबेर ही उठ के तनिक का कामकाज निपटा लेबै छै
हँ हँ सखी
जी आ सक छी अच्छा करही तू कैसे बनेलह सखही तऽ नि विधि बता देबह
कढ़ी के सखी
हँ
कढ़ी तऽ सखी हमर मन मम्मी आर बनाबैत छियै
हँ
हम ओतना नहि जानैय छियै सखी न आ सखी मम्मी आर से पूछके तनि बताबै छीयै हम
अच्छा ठीक सख हँ हँ सखी आओर सखी जाय सब तरहके कनि प्लान बनल छै
हँं सखी प्लान तऽ बनल छै कनी तारापीठ के पलान बनल छै सखी
जय
अगला महिना में
ह तनी म दीरन्द त
हँ
तनी मंन्दिरे उधरे जायमे तऽ तनी नीक लगै छै ने
हँ सखी परिवार लोगन के साथ आ जायदे नीक लगै छै घूरे फिरे मे
ह्म्म जे त बात छै सखी और सखी बताओ बाल बच्चाके इसकुल खुलि गेल छै
हँ सखी बाल बच्चा के स्कुल तऽ खुले गेल छै सोमवार से खुले छै
हारके प्रसव सौन्दर्य से सर् पाल्वच्च स्कुल खुलै छै सखी
हँ
हा सखी आओर बताबु
हँ की बताैयौ सखी गर्मी तऽ बड छै एकदम मन व्यकुल लगे छैने एने अर्थ एकदम बड्ड गर्मी छै सखी
हुँ हुँम्म छै कि एकदम मन एकदम व्याकुल हो जाइ छै कल तनी ए ने हमारा स्थान देने तनी पानि पानि पड़ल छै तऽ ओ भी बता सखी तनि आधे घटा अधो घण्टा तऽ ठीक से पड़लौ पानी एकदम किजकिचा कर देल कउ एकदम गर्मी से आओर मन तनी राहत मिलै तऽहलेकिन त तबो उमस वला तऽ गरमी क करिय देलकौ कहे कि क तब आधा घंटा पानी में कितना राहत मिल एक तऽ बड़ी दिन बाद बारिश फल लो इधर
मौसम भी तनी अच्छा हो जाइ छै पानि पड़यसँ
पानि पड़ै छै तनि मौसममे तनि ठीक हो जाइ छै त बो तऽ धूपा जे इतना हो गेल छै कि एकदम तब मन तऽ बरम वाकु लगे छै गर्मी तऽ ने कम हो जाइ छै उधर
ऐं हुँ त मने एनो त ठीके होय छै अनि तनी तबियत ठीके छै एनहों
क्याअ सखी
इहे मौसम के हाल सखी तनी जीरी मनी ठीक छै उतना ना ठीक छै न आवाजइ त
हँ आवाज आ आवाजइ छै सखी तऽ चुप हो जाइ छै तऽ आवाज नहि आइ छै
न सखी बोल छिय की
हुँ तऽ सखी आ बताबै तनि तोहर स्थान देने घूुरे फिरे के आ तऽनि जगह छै
हँ सखी बड जगह छै ने तो एकदम गली गली मे एकदम पूरा मंदिर छै छोटा छ छोटा बड़ो मन्दिर छै मॉलूल छै बड्डी मॉल छै आओर घूरे फिरे के पारक ईसभ बड़ी छै गंगा जी भी छैहाँतनी आरती उरती सााँझ के होबै छै बड़ी मन लगै छै जायमे
ह छिय अहाँ जाइ छै गङ्गा आरती देखै खातिर
हँ कभी कभी जाइ छिय सखी जदि
तऽ तऽ बड़ी बेस बात छै सखी
हँ
आओर बताउ सखी
हँ सबत तऽ हाल चाल ठीक छै सी अब तो
एक दू महिना बाद तीन महिना बाद त पूजा पाठ आय छै ने
पूजा पाठइ छै तऽ ती मनन लगत
हँ
बात पर कनि सगन भेल जीति नहि सखी
हँ सखी सााबनो ओमे म अलगे छै ह स बारी आरके मला लागे छै हँ सखी करे छियै हम हमर घर आर मे सब करे छै हँ सोनपुरी ने मेला तऽ लगे छै बड़ीबड़ मेला लगे छै हँ एकदम भीड़ भाड़ बढ़ि रहय छै तऽ जादे नहि आइ जाइ छियै हँ
वहाँ तऽ बड़ी जादे भीड़ रहे छै ने बड़ी दूर दूरसँ लोगन सबेला मेला घुरै लए आइ छै
हँ
जी हमू बड़ी सुनल सुनै छ कै छै ओ नहि तनी समभ कुपुर मेला से बड़ बड़ी बड़ बड़ मेला लगल छै वहाँ सभचीजके विक्रेतााके तऽ होइ छै ने
हँ
जेह खतिर आ बड़ी बड़ा बड़ा झूला लगै छै जी सब बड़ी दूर दूर से सोनपुर मेल में घूमेै आएे छै जे होइ छथिन त तनी पूजा पाठ के विधि कैसे करै छै तू तनी भोले बाबाे हँ सं् बारे नने त्यौहार घर दे ने तनी मन्दिर हर पछ ह भोलेनााथके
हँ सखी दम बगले में मंदिर छै भोले बाबा के ओकरा में बजरंग बली छै
हू
ती बज रंगबल के मूर्ति छै पार्वती जी के मूर्ति छै आ फोटो छै राम लक्ष्मण जी के फोटो छै
जहाँ हनुमान जी छै तऽ वहाँ तऽराम लक्ष्मणजि त रहैके ही छै
हँ
तऽ हम हम तऽ तनि बड़ी सबा आरटचिय तऽ कनि ओही बेलपत्तर उल पत्तर मँगाके तनि भोलेनााथके धतरा उतरा चढ़ा बढ़ाक ढेर बढ़िआँ नीक तरीके से पूजा करै छियै
हँ
आओर तू तऽ पूजा पाठमे कोची कोची चढ़ा जा छै
हमे तऽ चढ़ाबे छियै ओहि सी दूध रह छै दही काला तिल गोलकिल हँ बोले छियै से किीना आवाज जाय छै ग ा
आ छै
ओहि दूध रहै छै दही रहै छै जेनामृत बनाबे लागी सहद स ई शक्कर ई सब रहै छै ओ फूल उल आ दीिया बत्ती लगाबै छियै देसी पूजा पाठ अपना विधि से करै छियै बेलपत्तरिस चढ़ावावे छीए
जी हँ बेल पतथर सब पे तनी ह ओम ओम लिखतो पेनी चढ़ा देबे छ ने ह हँ तऽहिस पूजा करै छियै
हँ ओसीए हमँ आर करै छियै सखी हँ सखी बड मन लगे छै पूजा पाठमे
त तू फालतूसहर छै कि निराजनी करै छै
न सकी फल पर सकी उतना न होब होव हँ
हँ जे त बात छै सखी भले उलके तऽ सब लोक करै छै
हँ करे छै
त
आ तू सखी करे छै
आ हम तनी ओइस करे छियै हँ हम घर मे भीस तनि सोमवारी उम बारी करै छै बड़ी मोन लगतै सब हमर घर में तऽ बड़ा छोटा सभ सहजइत अच्छा कि हमहूँ सोमवारी कएलेलौं आ तनी वहि भोले नाथके पूजा पाठ करके तनी फल फूल सब ल ला दे सब खाबै पिबैइ छियै आ पूजा पाठके दिनमें तऽ फ तनी खायके मन ना करतौ लगतौ क एकदम न खइअइ अगले दिन पते न चलतै
हूंअ्
तनि मनी खाइ छियै तनी सरबत चाय पे लगा देबै छियै मन करतौ तऽ कभी मम्मी जबरदस्ती तनी बोलतौ कि तनी सबूदाना बना देबौ छियै लेकिन हमलोगके खायके इच्छा ना करैइ छैइ
तू तऽ बतिया ठीक कह छ ठीके हां सखी हेलो सखी
हँअ्
हेलो तनि हमर एगो फोन आवल रहे सखि
ठीक ठीक छैइ सखी बादमें बात करै छियै